हँ
हेलो
हेलो
हँ हेलो
हेलो हँ ठीक छी
हँ हम तऽ ठीक छी अहाॅं ठीक छी नऽ।
हँ ठीक छी खेलौं पिलौं।
हँ हम खेलौं पिलौं।
आर की सब खेलौं।
खेलौं हँ भात दालि घेरा भुजल। आलू के चोखा, रोटी।
अच्छा। हमहुँ बनेलौ हन भात, दालि। आलू के चोखा घेरा मे साग दऽ गेनहारी साग दऽ कऽ भूजल। लऽ तीशी आ खीरा के दऽ कऽ सब्जी।
हाँ।
हाँ सेह तऽ बनेलौ हन तहन की करै छी।
अखन तऽ बैसल छी।
अच्छा बैसल छियै। अहाँ की सब बनेलौं।
हम खाना
हाँ।
हम भात बनेलौं, दालि बनेलौं, आलू के चोखा बनेलौं। घेरा भुजिया बनेलौं, रोटी बनेलौं।
अच्छा तहन तऽ ओझा गेलनि गेल गेलनि।
ओझा हाँ गेलथि।
अच्छा तहन अकेले हैब डेरा पर म।
हाँ अकेले छी।
कतौ जैब नय तीर्थ भर तऽ।
हूँ आओर सब ठीक ये। तते भोरके काज रहै छै जे फुर्सैते नय रहै छै। गप्पो नय भोरके बड्ड काज रहैये न फुुरसत नय न होइ छै।
हँ-
भोरे उठू घर तर बहारू सराय कटोरी मांजू पोछा करू। चाय बनाउ फेर चाय बनाउ नहाउ सुनाउ पूजा पाठ करू। ओहि मे समय बीत जाय छै बारह बाजि जाइ य।
हाँ कहलौं तीर्थव्रत सब नय जैब कतौ घूमय फिरय लऽ।
आँय
तीर्थ व्रत सब नय जैब कतौ घूमय फिरय लऽ।
तीर्थ कऽ कऽ तऽ एलौं हँ राजगीर गेल छलौं हँ।
हँ
ओतऽ गेल रहौं। ओतयसँ गेलौं ट्रेन पकड़ि कऽ गेलौं बख्तियारपुर ओतयसे गेलौं फेर आज ट्रेन पकड़ि राजगीर गेलौं राजगीर मे कुंभ नहेलौं कुंड मे नहेलौं ब्रह्म कुंड चारटा, पांचटा कुंड रहे से मे नहेलौ बेतरनी घाट गेलौ तेकर बाद ओतेय गेलौ बन तपोवन मे नहेलौ छह, सातटा कुंड मे
अच्छा तपोबन गेल छलौ हा कीयो विष्णू पदे ने गेलया।
आ
राजगीर मे विष्णु पद छै से ने गेलया।
अहाँ कि सभ कतय-कतय गेल छलौ।
हम तऽ कहाँ कतो गेल छलौं, हा ने कतो गेल छौ फुुरसते ने या। हमरा गाव मे रास कि भेलै देखले छौ। उहा मे भागवत सुनै छलियै तऽ सभ सु वएह देख सुन होइ छलै। आ तकर बाद कि कहे छै लगमा मे रास भेल छले तऽ ओते देखे लगे छलै बड़ नीक रास भेलल तलय।
अ ह
बड़ लोक सभ आयल छलै। नेपालसँ, दिल्लीसँ हमसभ तऽ कि कहै छै। ह हाजीपुर सभके लोक सभ छलै ह बनारसके सभटा पंडित सभ बनारसे के आयल छलै हन गाव गाव के कोन गाव के लोक सभ ने इलाका के आयल छलैह बड़ मेला, बड़ झूला सभ चीज वस्त तऽ एते बिकाइत रहे रंग-बिरंग के कोनो अ ते नहि छै। कते छलै सस्ता बिकायत स
हँ तऽ तका मंन्दिर बड़ सुन्दर हथिन, भव मन्दिर छथिन
सभ लागल रहै छियै तऽ हँ, खाना खाय पीबै के चीज सभ रंग-बिरंग के बिकाय छलय, हा
तोमे ने भागवत भेल छलए।
आ भागवत बड़ सुदर कहे छलखिन ह। सुधांशु स कार आयल सभ
हँ बड़ सुन्दर भेल रहै। एहिमे हमहूँसभ आयल छलहुँ ने हमहूँ गेल छलहुँ, सुनलियनि चारि दिनका भागवत। बड़ नीक लागै छलए। बहुत लोक रहे, भतीज सभ आयल छलए
ह बैग छल। बेटी सभ आयल छलै हे अपनो बे हमरो बेटी तऽ वएह छले। अपन गेल त
ह
आ जीतिआ के कथा आबैएा अहाँकेँ
जितिया कथा
हा
ह अबेया जितियो कथा अबेया, मधुश्रावणी कथा
मे नीक तऽ आबैया अहाँकेँ
ह
एहि बेर कऽ तऽ मौश्रामणी मे कथा कहबै कि नहि
एहि बेर मधुश्रावणी कथा नहि छै
नहि या कोइ वाली त हा फूल लोड़ी जाइ छलियै अहाँ सभ
आओर सभ ठीक छै। हमरा मधुश्रावणीमे डेढ़ महीना रहै मधुश्रावणी फुल लोड़ी जे तऽहिसँ मलेमास पड़ि गेल छलै तऽ डेढ़ मास त पूजय पड़ल हमराासभ केँ
कहलहुँ फूल लोडी लऽ अहाँ सभ कतय जा छलिये हेलो
हँ कहियो।
ह फूल लोड़ि लए अहाँ सभ कतय जाइ छलिये
अ
अहाँ सभ फूल न रहै लए कतऽ जाइ छलियै
हम सभ फूल रहलियै न हमा सभ के डेढ़ महीनाके पाबनि छलै। मुश्रावणी अथ मास पड़ि गेल छलै।
मलेमास अच्छा।
पुरना जमाना छले मलेमास रहै बहुत दिन तऽर डेढ़ महीनााक के पाबनि पूजा पढ़लि। एब बुझलों डेढ़ महिना फूल रहलो कथा सुनै छलो बिनी सुन छलो फूल त घूमय लए खू जाइ छलहुं कबड्डी खेलााय छलहुं सङ्गी सभ संगे
रन तऽ अहाँ क भए गेल हैत मधुश्रावणी कथा में बड़ मधुश्रावणी कथा मे बड दिन अहाँ सभके बड्ड भीड़ लागल डेढ़ महीना पूजय पड़ल
बहुत नीक लागै छले। हा बड़ सुन्दर पाबन
पारने रही मालेमास नहि पड़ल छलै आबक बच्च लोग त अनु आबक लोकसभ तऽ नूनगर खाइ छै। ने हम सभ अनूने खाइ छलियै हन हाँ त हम अनूने खायल खाइ छलिये पन्द्रह दिना अनूने अरबार आर्बन भुजिया भात खरीद के दाल भात यही सभ हम खााय छलियै हन एक बेर अयलहुँ हे भोरके हँ कथा सुनि कऽ उठै छलियै तहन ने एकबेर खाइ छलियै हँ तऽ एकबेर पूजा होइ छल भात दालि खेरेगबे दालिक के भुजजती दालि जिया अनूने सभ रखै छलियै हन फेर आबे छलियै फूल लर के तहन भुजिया दूध चीनी इह सभ दै छले खााय छले। लोक सभ लिलली के सधइर द छले खीर बड्ड घोर में भरल रहै छलै हन तऽ हमरा तऽ नहिए खी छल लोक सब द दै छलै थारी के थारी तऽ ब बेट दै छलै लोक सभ के
कथी बैज छल लोक सभ
लिली के सधार नहि होय मुश्रावणी में
हा
ओ खीर जे दऽ दै छै। से बड दै छै। हमरा सभ के गाँव में तऽ हम तऽ नहिए खाइ छलियै एकरत्ती विधि कऽ लै छलियै माँ दै छलै हन आ लोक के सभके सभटा दय छले धिया पुता कर रहे छले अङ्गना घोर में
हम सभ गाँव मे सेहो सभ होइ छै। लिली सधरो पड़ै छै।
हँ हमरासके गाँव में जेना अहाँके दरंगमन बेटी भऽ कऽ जाइत छै। खायके पड़ैत छै। हमरा सबके गाँवमेहै छियै
हँ
एक एक ता थारी खीर आइब जाय छलै हे पंन्द्रह दिन मे
अच्छा
तहन आओर सब रहियौ तहन आओर सब
सब बढ़िआँ
चीजे अहाँ सब गैल छलहुँ अपन का ा सब सनि खेत पर खेत चैल जाइ छलहुं टायर पर चैढ़ कऽ
टेएर पर?
हँ कहै छलखिन माँ सब जे हमर सब बेटी सब तऽ टेएर गाड़ी पर पीती सब जाइ छलै खेत तऽ पर चैढ़ कऽ चैल जाय छलै खेत मे, साग तोड़ै लऽ
त हमहु सब रहै छलियै की दुर्गा पूजा देखै लए टेरे बरद पर जाय छलियै दुर्गा पूजा देखय लए मनिगाछी, बनेशरी, नवादा
अच्छा तऽ रातिमे जाइ छलियै अहाँ सब टायरे पर मेला देखै लऽ हुॅं
सबगोटा जे टाइरपर देखै लए पूजा भगवानके, भगवतीके
अच्छा तऽ चॉप झिल्ली सब खाइ छलियै हेलो
नैना कहिया जेएत
तहिना अखन जाय त आब पच्चीस तारीख के टिकट बनल हन हेलो हेलो
आ आ
हेलो
आर एखन कतौ घुमय लए नै जेएब
पच्चीस तारीखके नैना जेएत
नै जैत
पच्चीस तारीखके नैना जेएत
पच्चीस कऽ
हँ अठाइश क अथी की कहै छै जे अगिला दस के जते ने बारह टिकट त कैंसिल भ गेलै त आब ओकरा होस्टल ओ बजा लेलकै हन तऽ आब ओ जेतै होस्टल मे जेनाइ छै जरूरी यऽ अठाइस तारीख के फेर तऽ तकर बीस दिनका बाद बैसले रहतै पच्चीस तारीखके टिकट बनलै हन
आ
अच्छा अहाँ चूड़ी किनने छियै
नै कीनलियै कीन लेबै
अच्छा चूड़िये टा देबाक य
हँ चूड़ी लऽ देबै कनी कनी खैरही देबै चटनी करे ले नबका किनने छियै
हँ
आओर नय किछो देबै।
हंँ छौ बजे भोरे ट्रेन छै। कनी सबेरे बुझही निकल पड़तै दरभंगा से टिकट छै।
तऽ एतैऽ हेतै ने डेरापर हमरे डेरा पर आयत
नय नय सोझे स्टेशने जेतै चारि बजे भोरे निकलतै गामसँ।
अच्छा ठीक छै
हंँ चूड़ी तूड़ी चूड़ी टा रहितै तऽ हमहुँ एतऽ सँ कीनक देखतियै नेहा के कहितियै देख की दोकान मे छियै तऽ एगो किन देति कहितियै देखहि ग कोनो एलै तऽ हुँ तहन आओर सब
से नबका कहलकै चटनी ले पठा देब।
ओ हमरा सबके तऽ एहि बेेर नय भेल हँ खेरही तेरही सब
नय भेलैये एतेक किनलियै ओहि दिन एक सौ दस रुपैए देलकै
हँ
उसु किलो लेलियै
अच्छा हँ गाम सभके तऽ बहरिया सभके तऽ इएह सभ होइते छै खेरही तेरही तऽ कनी हमहूँ दऽ देलियै हेँ कनी अदौड़ी तनी ए मुठी से कहलियै तीसी कनी तहन छै तऽ नहिये तऽ कनिको कहलियै लने जेतै। कनी ओ
फेर अदौडि ओका नीक लगै छै ओझाके बड्ड
हँ तऽ एक मुट्ठी अदौडि दऽ देलियै हन कनी तीसी एक मुठ्ठी दऽ देलियै हन आ कनी चरौडी दऽ देलियै हन कनी चरौरी दऽ देलियै कनी तीसी दऽ देलियै हन कनी